की कर छी । ठीक छी ।
प छी । बढ़िया रहलक छै । हम देख । खेल रहे हं अंकित कुमार । के । चारट देखै छी ।
न -न छी ओकर नाम न लै छी । तब सुनै छी । कछ नहि बोलै छी अपने बात बोलै छी पाँच मिनट होइ छी अ । मजा जा । हँ पाच घरे जाै छी जी बोली छी आरे बता की करै छी ।
पढ़ाइ लिखाइ करै छी ।
छी ।
हँ ।
आ । अाउंट जोड़ै छी । गेमके न कथिी खाना -कथिी खाना बनै छै ।
खाना बनाई थी चावल दाल भुजिया ।
घूस -घोस खाइ छी ।
न नहि गो । उसना चावल दालि भुजिया बनै छै ।
आर बताै छी की हाल है छी ।
सभ बढ़िआँ हइ अपन बताय छी ।
ह्मं ।
तब आज पढ़े गेल रहले छै ।
हँ गेल रह छी ।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
कोचिंग गेल रहे छी पाय छै। ढ़ ।
अच्छा ह- हँ । कोन ची पढ़ाई छै । ।
वही विक्टर पढ़ै छै ।
अच्छा मैथमे कोन चीज पढ़ै छै ।
मैथमे पढ़ै छै सिग्नोमेट्री पढ़ै छै ।
अच्छा -अच्छा आओर -ब । हिस्ट्रीमे कोन चीज पढ़ै छै ।
हू की कहै छै ।
केमेिस्ट्री में कोन ची पढ़ा हइ छै। छै ।
केमेिस्ट्रीमे पढ़इ छै मतलब अथि पढ़इ छै मोलरििटी पढ़इ छै । चैपटर फारट पढे। छै साल ।
अच्छा बिहान खेल हइ चल हइ ।
खेलैत छै देखाई जाइत छै ।
की ।
देखल जाइ छै ।
हमर बैट रहलक न जोन ओ। हम रोड पे खेलैत रहनी छै तऽ हमरा से हाथ से गिर गेला साइड से तनी सा -लम्बा सा टूट गेले छै ।
केंग होइ छै केंग खेलै छै हमगा ।
तऽ आ ठीक । हई पर पूरा टूटल न हई पर टूट गेल हई साइड से।
अच्छा ईऐस बात। इ छै । हं कोनो बात। न- न किनै छै आओर बताय घर परिवार माप सब ठीक हइ छै ।
सब ठीक हइ ।
ठीक है छै हम तऽ अभी एक्सरसाइज करैत छै रनिंग क के नहाइत छै अभी ।
हँ अच्छा। अच् अभी नहााय छै हमहुँ नहाायके अभी -अभो हमोँ नहा ले छै।
ह ।
हँ हमूँ नहा ले छै । आ पढ़ै छै हँ ।
एहि टाइम पे- ए टाइम पे ने लै छै बहुत अच्छा होवे छै।
हँ हम तऽ मोटर के पानि चला के नहल छै ।
हम मोटर के नीचे बैठ के नहााय छै ठंडा -ठंडा ह सही बोले छैह हम बोलै छै। छै । तू कहानी सुनै छै त काम । छैने करियाम ।
अच्छा -अच्छा ।
एक मिनट बोलै छै हँ सही बोला ।
हँ पढ़ाइ करै छी हम।
आ सही होइ छै ।
बिहान हम घूमे जाइ छै ।
अच्छा ।
आ। तऽ घूमे जाइ छै, तऽ तोरा फोटो भेजे छै। आ बड़ा गर्मी छै।
ह सही बोलाय छै, सह हो छै। उँ ।
तभी । एक्सरसाइज कैसन भेल छै ।
ठीक भेल छै, डेली खा। गर्मी बड़ा छै, सही छै।
आ पढ़ाई।
तऽब गर्मी तऽ करै छै। करै छै, पढ़ाई न। करै छै, साथ में करै छै चाहे कोचिंग करै छै। उ करै छै।
कोचिंग अच्छा-अच्छा कोचिंग में कैसन। पढ़ाई छै।
कोचिंग ठीक-ठाक पढ़ाई छै। आओर बताय छै।
इसकुल। स्कूल कौन में। छै, ओहिमें एडमिशन हो गेल छै।
कॉलेज होइय छै।
तऽ एडमिशन हो गेल छै।
एडमिशन हो गेल छै। एडमिशन तऽ हमरा शायद, होइए गेल अछि। नाए होल छै, तबो हो जाइ छै।
तोरा मालूम ने अठारह तारीख के ले डेटे रहले छै।
ना हो छै, तऽ एक साल। बर्बादे नहि होइ छै, ठीक तऽ होइ छै। एक साल पढ़बै छै, आ जिला टाँपर। करइ छै।
ओहो हो एलेवन्थ में जिला टॉपर का।
एक साल ब बाद होइ छै टें भ न जाइ छै। छै टेंथ पढ़के इलेवन् -ज टेंथ बोर्ड।
आइ बाहाह हो -हो अच्छ- अच्छा। ्ाा बुझनी- बुझनी- बुझनी ।
ह आरो बोलै छै । देख देखा छै, भेजलै छै। तर देखै छै।
हँ देखाय छै, देखाय छै, हँ हँ बुझ गनी बुझ गेनी।
के सोझइ छै । न बोलै छै ई सब न बोलै छै बाल- बाल केस। बड़ा हो ग केस बड़ हो गेल छै मथा पर के ह । ह्मं ।
हमरो केस बड़ हो गेल छै कट हे के पड़े । ए बेेरा मुूल कटकटइ छै ।
हमहूँ जाै छियै आब बुलेटके कटाै छै । आओर -आओर वृन्दावन -वृन्दावन गेले छै तऽ कहाँ। कका घुम लै छै ।
वृंन्दावन के भेले इे मंदिर सब घूमे छै ।
धीरे धीरे बोलाय क का करै छै ।
मन्दिर । सब घूमै छै ।
ह्म ठीक ब ।
ओकरा बाद वृन्दावन मे । मंदिर सब घूमे छै फिर खाना खााय छै। छै फिर सुते रहै छै ।
हूं । फेर ।
अ तू वैष्णो देवी गेके का खेलैत छै।
अच्छा । आरो बोलै छै । वैष्णदवी- वैष्णो देवी ग गेलै छी त पहिे गलाै आ े ग। ा ओकरा होटल गेले ओक होटल से चढ़ले फ ऊर घुले उ पूजा दर्शन वर्शन कर ज जादा भीड़ न रहे छै।
तनी आराममे से बोली सुनाई न देते छै ।
अ । होटल मे गेलिय छह होटल से फेर गेलियस चढ़लिय छ फेर ओकर बाद चढ़े के बाद- बीच बीच मे कुछ खाइते पीते दर्शन करते तीन रति बजे करै छ। तीन मिनट आने प लै छै । फल ।
बाह नीन्द खुलय छैय।
नीन्द नीन्द खुलि जाइ छैय।
अच्छा थकावट भेल छैय कि नैय।
भेलै छैय तो न बुझैत छैय ओतना।
मौसम कैसा रहले छै ओने ।
मौसम बहुत ठण्डा रहैत छै बारिश होइ छै ।
ओ तऽ बारिश देख लै छै तऽ ।
बारिश मे गै छैय हाफ पहिन के हाफ शर्ट पैंट पहिन के गै छैय।
तऽ बताल रहल छैय की ठंडा लगे अच्छा
बहुत ठण्डा लगै छैय पूरा पसीना पसीना हो गेल रहै छैय।
ठण ठण्डा लगे छैय बहिन अकेले। कहे छैय
हूँ वहीं से से कहै छैय सामने वाला पेड़ पे एगो पतंग फसल छैय।
अच्छा
भोजपुरी ना मैथिली बोलैके छैय।
अच्छा एसे बोलल जाए अभी छत पे होइ छैय।
हाँ तऽ देखेऽ छैय।
चलै छै छत बढ़िआ हावा चलैत छैय।
बढ़िआँ हइ हम तऽ रूममे बैठले छैय।
अच्छा ऐसा बात होइ छैय।
आं देखै मोबाइल मे देखै छीय देखै मोबाइल मे देखै ने।
हं देखइ छैह भइ छैय।
हँ तऽ थोड़ा तनी सा काम आओर बचल बा।
हँ घर जाइके दुकान मे काम बचल बा अभी। कहै छैय कामो करै छैय। आरो बताै छैय कहाँ कहाँ अब कहाँ हूँ। आब कहाँ घुमेके प्लान हइ छैय।
आब हमर प्लान छैय कि अब जाइ हम तनी नार्थ ईस्ट साइड मे।
अच्छा पहाड़ ठण्डा ठण्डा होले। बर्फीला जगह छैय।
हँ हँ हँ
अच्छा। आरो बोलै, आरो केने जाइ छै, हमर प्लान जे अछि। छै उं हुं भक्तियवला मतलब चारि धामवला जगह छै ने चारि धामवला ओहिमे से एक धाम एक धाम जाइ चाहै छै, बद्रीनाथ जैसे जाइ छै।
बद्रीनाथ जाय छैय कि केदारनाथ केने जाइ छैय।
केदारनाथ तऽ दूर होइ छैय टाइम लगै छै तनी बड़ हो जाइ छै ने तब जायल जाइ छैय।
अं छैय छैय।
आब अभी त भजन ठीक ने बजै छै तै अब तैका देर और मे जै छै दुकान मे।
हुं, उहां। तब ठीक हइ।
रुकै नहि छै एगो और, हँ अब ठीक होइ छै। त का कहै छै कि फेन करै छियै फोन।
ठीक छै, चलत छै।
खल जाइ छै त।